हेलो हेलो हेलो आवाज नहि जाइया हाँ गाम घर के की हाल चाल
ठीक छै
अच्छा की सब होय छै कन भोर खुना क
बारिश के सी बारिश खूब भ रहल छे
गाम घर मे त भोजो भात बहुते होय छय
अच्छा
अपन सभक गाममे होइएा कि नय
हेलो हेलो हेलो